ठ कह शनिरव
सु आइ छै बैठकल बोली
बैठल रहे है खाना पीना हो गए
हँ बस होहि थोड़ा पहिले ही खेल छै
हू त
आ बताय छै ई दुबारा तैस चल रहल छै छै
आ लग गेल छै तऽ कर देली छियै
ठीतैल छै
काम करै से मतलब होय लए चाहै छै ने
हँ
काम करा पैसा ला बस यह मतलब होइ छै
हँ हँ सही बोल छै
काम कर अरे बड़ी कष्ट बार पैसा कमैले बिना पैसा नहि कमैबा तऽ कोतो नहि पूछिह
ई बात तऽ बा
हाल चाल कैसन बारह बात
अच्छे भा
घरमें माय बाप के हाल चाल के सब
नहिो बापथि त ब ने
आर भाइ भाइ
भाइयो े भइ तऽ अभी स्कूल मे टॉप त लेबा ने
आ
पेपरमे नाम आय छै
अच्छा बड़ी अच्छी बात बतयला
आ बताय या तऽ समय बहुत बर्बाद करल तनी त बोललू
ह क काची बर्बाद हो गेल समय
पढ़त त उलत न हे रात भर सोचे त पढ़े दिन दिन भर काम कर र भर
लड़की के चक्कर होइ तभी न न पढ़ता हूँ
नहि रत त टाइम नहि मिल प दिन भर ओाम छै ी अच्छे आ रात मे पढ़े छै रात मेी नी लगाब ती ले से आब छैभ ठ ेाद ई मे ती उ मे आर पढ़े बैठले छ त दोस्तो दोस्तो चल लात ओरा पीठ पे छूरा भर देलक तब हम रस्ता ही बोली
ता करबा किुछु किुछु होइ छै तो न्यूज उूज देखै छै कि नहि देखै छै
न्यू तऽ देसतलियै
देखली त फि सीजे पी वाला देखली जनता पार्टी वाला
आरे देखली सभ बिना पढ़ मतलब सब पढ़ल लिखल देबर बनिआउ तऽ बनी
क करबारा ऐस ऐसने ऐसन तऽ लेक देश के बर्बाद करता है अपने आपके नेता बनेके कोशिश करता आ पढ़े लिखे के जगह पे नेतागिरी
ए अजी पत्रर पूछते ने य छै कि ई तस ती मतलब बोलत छै ने त ई त भी जो पोलिटशियन है ने राजनेता आ ओनले बेटा छै बाहर परतनी हँ तो विदेश मे तो विदेश मंत्री भी ल छिय तऽ ओ विदेश मंत्री तऽ आयल ने छै तऽ ओ बोलले त टट आयल छै तऽ बोल फिर ती पुटरब ने तीसता हल बताय छ तू नहि बता पैल मुह बन्द रहल आबू तऽ
बाप मााय के पैसा पेस करे वाला लिखल छै राजनतिक के जितना भी बेटा बेटी बढ़ बस पैसा आवै छै ओकर बाद उनका ओ राज जो अभिनेता हतन उनककर बाद उनकर बेटा बढ़आ ने यही कामे बचलबा राजनीतिकमे
सही बात छै ने फिर भी तू सोचै ल चाही ने जनता वोट न दबा
जनता चूतिया वा ने भोट देबता तो केकरो दे देबता ने
ह त बता हमी दुन वसने हली हम दुनसने भोती जितबो न तेल
अच्छा
ईद पढ़य मे बेरोजगार लड़का छीये ओ ओ तऽ साादी मे होलल बात छै अपनबन हमब लिट्टी तऽ होइल छै नेइल त छै होइ
लड़का से ना होइ लेकिन लड़की का करै छै जे बेरोजगार लड़का से शादी कर लेल छै
सकारी सरकारी जॉब ब छै ने
ह हू यी त देश करके करब सरदान
वीडियो चले पै अपन विडियो त बात करय छी
बेटी से बात करै छ
ह नहि नहि बेटी ी भी छै ने
बेटी ब छै
ह कठी त होलगैस
हँ पता चली जब नहि कमाई रह पता चली ठीके शादी वादी कर रहल छै
तबो दिमलबा मतलबा नहि नहिल छै
आ त बैल बुद्धि होइ छै ने बापके पैसा एक टाइमयासी करै छै फकर बाद
हालो तऽ पैस पे अय से तऽ अचछे
आग गेल तऽ मेहरालू के पैसा पयासी करिय
य बात स बोलले छै ने आ ऐस तैसे पैदा हो जाल छै ने
अ किसुत लेकके पहिदान नहि ह छै किस्मत बनायल जाइ छै पता नहि किस्मत मे का लिखल होइ छै ओकर हो ग
तुष्बण तहिल ईस होल आाम स चीज चलल त्य ओत छथ न होल त हमर
खराब चक्कर व लै की कह
बहुत खराब निशा बनाइ इ पर चलते
हँ ईसभ गलत गलत चक्करमे नहि पड़ल जाइ छै
अच्छा आ आ बत तय छै आब धरबा मे सब ठीके
हँ गंगआमें सबची ठीक ह बारान क होइ छै के सभ अपन जगहपर मस्ते बड़नि
खेती अभी होर बा त नहि होर बा खेती गाँवमे
अरे खेतीके भी सीजन हइ तऽ करबे करब
नहि आज तल बहुत न न तनी किसान ल लल ने
हँ तऽ बहु तऽ अहिल बाल लेकिन काह जेकरबा टाइम टाइम के बाद बाद जैस जैसन आब हइ दिन वैसन वैसन
अर त ओ सब पे उत्पादन तऽ बढ़बा महंगगाइो बढ़ आबा खर्चा दार हरबा
त सब चीज देख के करय ल पड़ै छै ई सबके चक्करमे रैबा त होए जाइ नेता तो बर्बादे करता धीरे धीरे किसान के लोन देबाता बड़ा बड़ा बिजनेसमैन के किसान के लोन देबा बाताा किसान के नुकसान हो जाता त ओकरा ओकर घर सान उठाक लेके जाइ बड़ामे वही राज का बोलते बड़ा बड़ा बिजनेसमैनके लॉस हो जाइ चाहे नुकसान हो जाइ तऽ उन्ने कुछो नहि करन बहुत बहुत किसिम के झाल फ्रॉड होइ जेना इण्डिया सेफ नहि रहि गेल छै
शू तऽ बाद बा आ बता य्र जरूरी बात न भाय यात ज धेला
ह काची नहिी समझली
याता दस कही तला जरूरी बात ही नहि अभी जो उम्र मे हमी ही ओ उम्र मे पढ़ाइ तऽ जरूरी ब ह
ई उम्र मे देखा ज हम ई उमर मे बड़ा पढ़ाई के साथ घूमे फिर ल बहुत जरुररी बा न नहि घुमबा फिरबा तऽ दिमाग नहि खुलतो जहाँ बड़ा वही फसल रह बा एगो हमारो मोहल्ला मे वरण लड़िका दिन भरि घरमे रहते हैं तऽ दिमाग खुलबे नहि करलक
आ अभी पानि प्लांटोमे ताम चै छै ने बहिले तोर पात्र ने
हँ हँ हँ
मन्ट हो त व
हँ हँ हँ मोटे मोटे नटे नटे बा
हँ
त वही सब देखा वही सब देखल जाएगी
अरे हमहु हमहु बहुत ई भीटाो क बहुत इमोशनल टाइपके लैके चाही तइसुत चित्र बादमे आयाली
तू गलत बा ह सोच समझ के अपन अपन अपन समझदारी से फैसला ले तो लंका लग जाइ तो ह
ओ तऽ लड़बैत रहला बहुत लैकन लड़ यही सभमे जता रहता दोस्त भाय मनली ओहली
अरे किछु किछु होइ छै इएह करबा
टुस टुस नहि अभ म सब ओहिसने होइ छै
नहि हमार भााय एगो दोस्त अभी रहता बैंगलोर मे रहता ा जॉब कराथा अमेजॉन मशन कम्पनीमे तऽ बोलले बा कि जब ट्रानंसफर होइ तो आयब तऽ हम तोहरो ले चलब साथे रखब अपन हमरो पास दोस्त बा ईमानदार दोस्त बा अच्छा दोस्त बा देखी याद अयलक कि आज कॉल करै लए बोलै छिय ओरा तऽ हम भुला गेल आ कल हमरा काम अलक कल एगो आबतलक गयासँ एगो दोस्त तऽ ओकर स्कूटी अलक हमर पास तऽ हम ओकरा रिसीव करै चलि गेलिय ह
अच्छा बात छै दोस्त लोकग ते मदद करै छै ने
क्या करबा ओ दोस्त बढ़के बाना
आ तो दोस्त बोलते मान छ सब टाइम बादते छै
अरे उ बात नहि भा लड़की बा दोस्त से बढ़कर बा लेकिन बता नहि सकी न दोस्ती खराब हो जाइ
ओहो बरबर बटानिस
अब जो मनमे बा दबा के रखै छियै क्य करबी
हँ ओ ब तऽ बट ब
ओ सब बात बता देब त य आने वाला टाइम पे दोस्ती वोस्ती खराब हो जाइ तऽ फिर अच्छा ना लगी माल ल के अभी दोस्ते बन के बात ब न पासे में बात मतलब बाते चीत हो एक बार नॉर्मले बातचीत होइ एक बार दूरे रहत बात मिलत बा कभी कभी लेकिन बाँ न एगो समझे वाला चली रौआ ठीक बा
ठीक बा
ठीक बा ठीक बा त
सुतल रहली जँ